हेलो गोर लगै छी चाची
खुस रहु सोहागबती रहु पुत्र वती रहु। छी ।
हँ ठीक छै आहाँ ठीक छै ।
हमहूँ ठीक छी ।
ह खेनाइ पिनाइ भेलै नहि किछो हने बैसल छी तऽ कहलियै चाचीसँ कनी गप कऽ लै छी फेर तऽ कनी कालके बाद चाहक बेर भऽ जेतै ने चाहो ताह बनाब फर
हँ तीन बाजे बला हँ हमहुँ बनेब बाबूजी एत
कहलै कि जे कनी काल चाचीसँ गप कऽ लैत छी किियाकि आ तऽ चाहके बेर भऽ जेतै तऽ फेर चाह त बयब अहुूँ बनायब बाबा सभ छथिन चाचाभ छथिन तऽ सभ काज सभ भऽ जाइ छै
हँ से तऽ बहुत काज होइ छै आ चाहयो अहाँके तीन रंगग के बनै छै ने हमरा सबके ओतऽ
अच्छा
तऽ अहाँके बनत बिना चीन्नी वला बाबूजी के के लेल सुगर छनि
अच्छा बिना चीन्नीके ओ ओहिना ओ की करैत हेबै तऽ अहाँके दूध आ पत्ती पैनी सभ
ह हँ हुनका दऽ दै छियनि फेर हमर दीदी सब छथिन तिनका अहाँके कम मीठ चाही
अच्छा ओहो सब कम म पिबै छथिन
हुनका फेर ओहन हँ हुनका स ओहिप रहै छनि फेर हमसभ कनी पीबै छियै तऽ हमरा सब नहि एहन बनैय मीठ वालला बनै छै तऽ सेहो छै
तऽ रंग बिरङ अथी बिरङंगगकेचाह बनबे छीिय नहि आ नेबो बला चाह नहि बनबै छै तन
हमर भायजी छथिन ने से नेबोवला साँझके पीबै छथिन तऽ हुनका ने नेबोवला चाय बनेलहुँ
कए रङ्गके भऽजइए ने
जाइया भोर के ओ नहि पीबै छथिन लेकिन साँझ के आबै छथिन खेत । पर से तऽ वहाँके पीबै छथिन ।
अच्छा तहन क रंगग चाह बनि जाइत हेते हँ ओहिमे। तऽ पत्ती कमे पड़ै छै
हँ नेबो बला। पत्ती कम पड़ल चीनी ज्याददा पड़ल ।
कनि चीनी बेसी दऽ दियौ आ तहन ऊपरसँ नेबो गारि दियौ आ मिला दियौ किछो लऽ कऽ आच चाह एहिके रङ्ग कतेक सुन्दर भऽ जाइ छै । नीक लागत । रहै छै आ तहिना पीबैमे । स्वादिष्ट आ फायदा सेहो करैत छै ।
ओ बहुत फायदा करैत छै ओहि चाय दूध वला चाय से बेसी अहाँके नेबो वला चाय फायदा करत ।
हँ ई हम देखलियैए कतेक लोक एहन कहैत छै। छथिन बहुत कम लोक आब एहन छथि। दूर वला । पीबै छथि बेड़का पहर कऽ नहि तऽ सब इएह कह। तऽ घुमयो ला केियो औती तऽ कहती की जे नेबोए वालला चाय बना न ठीक छै। आ गर्मी मे कनि बेसी। ीक रहै छै । म । आद ताद द क कनि लोक बना लेलक अपन गर्मी जाड़ मे। आ गर्मी मे कनि इएह। नेबो‌हैवला छै।
हँ आर गर्मीमे । तहाँके । ठंडा मे अहांके तुलसियो पता दक। बनत तुलसी पत्तास सब बहुत भेटत ने ।
हँ -हँ ओहो रहैत छै आ कनि फायदो करैत छै लोकके कनी सर्दी खाँसी सेहोसभ भेल रहल। ओकरो दिकत। च रह छै । के अथी -काढ़ा ताढ़ा सेहो बन छे ने ये ।
बहुत बनै छै बच्चा सबके जेना बासक बात भोग हँ बासक पात के अहाँके की करता हल्का घी लगा दियौ । ह । आ - अहाँ के चूल्हा पर हल्का गरम। क दियऔ । आ ओकरा गाड़ि लिया कप। कपड़ा में ओ बच्चा के। पिया दियो, घी मिला के, आ जेना तुलसी आ सर्दिमें एकटा इहो हयत। तुलसी पता तोर लिया । के अहाँ के खूबक के गाड़ि लिय। तरह पीस लिया नहि तऽ ओकर रस गारि के। ओकरा गरम कऽ दियौ, घी मिला दियौ, बच्चा के।
सेहो एकटा फायदा भऽ जाइ छै।
बच्चाके, तकर बाद बहुत बच्चाके, अहाँ के पहिले अहाँके दबाइ थोड़े ने बच्चाके दै छैय।
अच्छा पहिले दवाइ- तवाइके कोनो नइ लेब इएहसभ, हम आ दवाइ देबाको नइ। डॉक्टर सबवला। ओस एन्टीबायोटिक रहै छै। ने ओ सब नहि देबाक चाही। आयुर्वेदिक जे अपन प्रकृति के देन छै। अपना सबके जे मिथिलाञ्चल। अछि जे रङंग-बिरङंगके गाछ पात। सब किछु लागल रहे छै, आंगन में। तुलसी तऽ रहबे। करैत अछि, आ ओहिस आ ए। एतेक फायदामन्द।
बहुत, अपन सब देख। बड़ी सबमें सोंसे तुल। से गाछ।
हँ रहबे करैत छै, आ ई की कहै छै ई। तऽ अहाँके नवजात शिशु के सेहो दऽ सकैत छी, छोट बच्चा सब के।
हँ छोट बच्चा के देबै। छोट बच्चा के सर्दी छै, ह आ नहि तऽ अहाँके अथी जे होइया अपना सबमें। ह। काढ़ा पीस के से, काढ़ो सब दै य। बच्चा। जेना अहाँक भेल सिधार पत्त।
ई सबा ती पात के बास पात ने एक लौग दऽ दियौ
लौंग द दियौहि, हँ देल जाय छै, कनि हल्दी द दियौ औयमें हल्दी द दियौ तकर बाद से औयमें अहाँक वो छैन लिय। आ बच्चा के ओय में एक।
ह आ देखैत छियै जे एतेक बड़का ओ की कहै छै दू हजार बीस मे जो महामारी आयल छलै कोरोना तऽ ओहिमे देखैत छियै जेना गामक लोकसभ इलाज करेलखिन किछो कतहु नहि गेलखिन अपने मिथिलाञ्चल में जे अपना सबके बन झाकुर मे ई गाछ पात रंग बिरंग छलैया ओकरे तऽ काढ़ा बना कऽ सब पीबै जाइ गेलथि आ ओहन बड़का महामारी त सभ जीत लेलखिन ओ बिना दबाइ के
बाहर वला आदमी सब गाँव एयले ताहि दुआरे जे मतलब हमरा अथी हैत
अपन बढ़िआँसँ हम ठीक हैब सही बात छै तऽ हर क अहाँके कतहु चलि जायब लेकिन गाम तऽ अहाँके आयब हे
गाँवमे ते ने अपन मिथिलाञ्चलके बहुत एखन अथिी छै ने कतबो करबै एहिमे अपन मिथिलाञ्च
देखबै पाबनि तिहारमे ओना लोक कतहु रहबो करत की कर कमाइ दुआरे सब जाइ छै लेकिन पाबनि तिहार सब गाम आबि जात
हँ जेनाकि आब अपना सबके छठि आयत तऽ छठि मे सब एते दुर्गा पूजा है तऽ दुर्गा
हँ रङ्ंग बिरङ्गके पाबनि तिहार एखन तऽ हेबे करतै ह कतेक लोक आबै ई रा रक्षाबन्धन अतै ने तऽ ओहोमे अबै जाय जेयथिन भाय बहिनके पाबनि छै हँ तऽ सभटा एतय यहो पूजा एल अ मकी कहै छै जून आ की कहे छै बुझा उहे सब हेत् अथि अठारहे मे न होई छै होइ छै हँ ई बरसातके मौसममे दस दिनक होइए आ ओहिमे अपन जिनका जे दिन सुविधा अनुसार हँ सुविधा अुसार अपन पातरि दऽ दियौ आ अपनासभके मिथिलाञ्चलमे एकटा चीज देखबै जे किी कह छै दस दिन के ज दार पात्र होइ छै तऽ सबगोटा एक एक दिन कऽ दै छथिन एना मे सब अंगगना मे सब दिन ख खीरक प्रसाद
जाइते छै हँ
तऽ ई ई बड़का एकटा नीक चीज छै हँ हँ कियाकि अपन सब दिन खा लियअ से नीक होयत नहि आइ त खायब सभ दिन सब अङंगगना से प्रसाद आयल भगवती के प्रसाद प्रसाद खाउ तऽ ई बहुत नीक होय हँ ई तऽ रह बेटा कर रहै छै हँ आमो रहै छै आमक कतरा बनायल रहै छै ल रह सभ चीज बढ़िआँ रहै छै अपना सभके एकदम जे कहै छै संस्कार संस्कृति छै जे सबके अंगने अंगने बैन देल जाइ छै साद देल जाइ छै ई सब एक बहुत नीक चीज छै ह आओर की त आ ई अपना सबके बचा बुझियौ जेना हुनका सब के पैघ के देखलियनि वएह चीज अपना सबके बच्चा कऽ रखबाके ताकि आग आगू जायब पीढ़ी सभ औथिन बच्चासभ छथिन ओहो सभ सीखथिन ओहो सभ अहिना परम्परा बना रखत हँ
तस
हू
आओर हाल चाल सब एकदम ठीकठ छ छै कुमरोडीवन लै कि नहि
हँ कुम्हरौरीी तऽ बनल बहुत नीक बनल तेनाह हवा बहैया पछवा
हँ- हँ अच्छा पछवा हवा जे बहैत छै तऽ नीक रहैत छै ने -तऽ नीकसँ बनि गेल तऽ केना बनैत छै कनि हमरा कहि। एकटा फेर हमहुँ बनबितहु रौदा एखन बड्ड नीक होय छै पानि- तानि तऽ नहि पड़ै छै।
नई एखन । ओकरा कुमहर त गाछ मे रह े छै लोक ओकरा तऽ पहिनेय तोड़िक राख लिय ।
हँ आ भांगै तऽ पुरुष छथिन ।
हँ भांगे छथिन नई मौगी नई भांगथिन। पुरुखभा्गथिन हुनका पुरुखके कहल जेतनि ओ भाङगि देथिन । तेना मौगी मेहर अपन काटि कऽ ओकरा- छिलका छील। धोई देथिन आ घस के फेर कपड़ा मे गाड़ल। जेतन । आ रस गड़ल जेतनि फेर जात बेसन सब अपने सब जाँत मे पिसते छी।
हँ- हँ आ या तऽ ओन सिलौटो पर फूल। फूले ल दऽ दियौ उरी दाल के पीस कऽ। आ कुमरौरी बनालिय । हिग मिय आ ह त क दऽ दियौ पचफोरना दऽ दियौ ह पचफोना द दियौ। आ मिला लिअ खूब क आ मिलबैमे हमरा लगैए आधा घण्टा लागि जाइत हेतै नहि यए ।
हँ लागि जाइ छै । सेओ जाएे ।
बेस -बेस टाइम लागि जाइ छै ह्म्म।
पड़त अहाँके ।
हँ फेनेमे बेसन । समय लागि जाइ छै से कहलहुँ हेँ आ तखन ओकरा अपन ततेक स्वादिष्ट होइ छै बढ़िआँ होइ छै आ -आ रङ्गो बढ़िआँ भेल बताशा जकाँ हँ ।
आ सबबजी।
आ देखबै अहाँके अथी हत ब नीक तरकारी मे अहाँ। ई गरम मसाला सब जे द के बनबे छै। से तऽ कतेक सुन्दर तरकारी होइ छै ने हँ -हँ। आ एम्हर जे छै से अहाँके आलू। पान दियऔ ताहि में कुमहरौरी दऽ दियौ। टमाटर-टमाटर सब दऽ कऽ । हँ आ टमाटर सब दऽ कऽ कतेक सुन्दर स्वादिष्ट तरकारी बनै छै ने हयत जे खाय लागत जे के दाइल ताइल खेबो नहि करी उएह आलू कुमहरौरी के तरकारी
आ भात खाय ।
सभ रङ्गके मसालासभ दऽ दियौ ।
बहुत टेस्टी बनत हँ बहुत
नीक लगैत रहै छै आ हम तऽ उएह सजमैन आ चना दाइल नै होइ छै छै ओकरे भुजिया बनेने छलहुँ हेँ भात दाइल हँ सएह सभ बनेने छलहुँ हेँ आइ साग बनेने छलहुँ साग तऽ हमरा बड़ नीक लगैएा नह
अच्छा अ बाड़िएमे अछि तोड़ि लिअ
मे अछि अपन बाड़ीके तरकारी तिमन बढ़नीक होइ छै किनौआमे खाद पानि दऽ देने रहै छै ने आ कीन कऽ आनू ओहिमे खाद ओहिमे स्वादे नहि रहत अपन बाड़ी के बड सु आकिष्ट हँ सेधरि छै हँ बड़ नीक लगैत छै।
आसाक पत्ता अहाँक छीड़ दियौ त बारी। त तुरंत भइयो जायत।
अपने आप खाली एक दो डोल जाक पैन क लियै त चला क धो दियौ भ गेलै बड सुन्दर होइ छै एकदम बड नीक लगैत रहै छै। हँ।
आब तऽ बैगन आब तऽ बैगन सभ तऽ खायब।
हँ आब ई कथी जेठ हँ जेठ बीत जाइ छै तऽ। करारलो। खाइ छै हँ नहि तऽ ओहिसँ पहिले नहि खाइ छै हँ हँ से। तऽ सेहो ओ गोटा नहि खाइत छथिन जिनका लगैया जेठ संन्तान मतलब बेटा रहैत छथिन। हैय ओ सब नइ खाइ छैथ हिन अपने सब के मिथिलांचल में सेहो होइ छै जे जिनका जे छै बेटा रहै छै। थी ना। हाँ ओ भाटा नै खाय छथिन हाँ जेठ संन्तान दुआरे लोक नै खाय छै।
आ म अथी ते जरा आब
आ किछु लोक मानै छथिन अपना सबके मिथिलाञ्चलमे कतेक रहै छै। परम्परा ने बुझ। ये छीये जे ई नइ हैतय ई नइ हैतय हँ आ ओनाब से करैत। बीत गेल तऽ आब ते भऽ गेला अखाड़ आएब गेलै हाँ त भ गेलै आब क्या नै खैथिन हाँ-हाँ। त आब त हेबे करतै आब। तऽ सब हाँ। बड़ सुन्दर अपन सब आब खाय पिबै जेथिन सब तरकारी आ भातो नीक तरकारी